हेलो।
की हाल समाचार छै यौ प्रणव जी।
ठीके ठाक छै, अपन बताउ।
अपनो बढ़ियां छै, की सब भऽ रहल छै तऽ।
अभी कहाँ कुछ भऽ रहल ये यौ, घुमि रहल छी रोड पर। एतै कॉलेज लग छी, पराठा पार्क पर।
ओ ओनिए छै घुरनाइ फिरनाइ, तऽ की नास्ता पानी भऽ गेलै तऽ।
नास्ता पानी की हेतै, पाइ कौड़ी नहि ये आइ काल्हि। नस्ता पानी कि करब।
पाइ कोड़ी नै याऽ।
अहाँ की करै छी।
हमहूं कहाँ, चाय ताय पियै ले आयल छलौ ओनी हाटी डिह तरफ। यैह देखलियै नै मनीष ले के कहलकै चलू अबै छी चाय ताय पियै ले चलू अहाँ के मोन ये चाय ताय पियैके तऽ। चाय पिलौं दुनू गोरा। कहियौ आओर सब की सब भऽ रहल छै तऽ। हेलो। हेलो।